हमरो भइए गेल आओर कहियऔ आओर सब बढ़िआँ न बनलय दालि भात तरकारी की सब सब माँ आर बात होयहै ने की सब भऽ रहल छै से पप्पा आयल
हँ आबि
दुल्हा स बात भेल कि नहि सावन अबै छै सावन करबै कोन कपड़ा लत्ता लेलियै साावन लए
हरिअर साड़ी
ब्लाउज़ तेलाउज सिआ लेलियै
सब चीज भ गेलै
चूड़ी तेरू लेलु कि नहि सामान श्रृंगार पेटारसभ। मन्दिरो पर जेबै पूजो पाठ करै लए? बौआ आर कत यए हमहुँ जेबै बौआ आर कत य
बौआ सभ पढ़े लए गेल ये
आओर सभ कहियौ तऽ बौआ सभ ठीक छै। ने सभ
हँं सभ ठीक छै। अहाँ सभ ठीक
हमहूँ सभ ठीक छी। खाना कथीसभ बनेलियै? हमहु अबै छी अभी आहाँके घर पर कनी देरमे
ठीक छै। आउ हँ अंगनेमे छियै अंगनेमे छियै बहुत दिन भऽ गेल छलय बात केला
हँ हमहुं सोचलु बहुत दिन जे बात हो गेल तऽ सोचली जे फोन अहाँके कहि दैय छियै आऔर सभ कहियो तऽ
हँ और सभ बढ़िया य‌ए
अच्छा
तब बजार जेबै?
बाजार आहाँ चलू ने जेबै तऽ चलू चलै छी। बाजार हमरो कनि सामान लैके यऽ तीमन तरकारी सभ नहि छै। हँ चलू अबै छी हमहुँ तैयार भऽ जाउ
ठीक छै।
ठीक छै। तऽ कहियौ आओर
माँ कतऽ यए
माँ तऽ अगंनेमे छथिन। पर हम जेबै माँके नहि जाय देबै
अच्छा
अपने लेबै सामान सभ माँ के नहि जाय देबै।
चलू तहन हमहुँ बौआ सभके तैयार कऽ दै छियै चलू
हँ बौओ सभके कऽ दियौ तैयार चलू अबै छियै दुनू आदमी बाजारसँ घुमि कऽ
ठीक छै। आओर कहियौ?
और कथी कहू सभ ठीक छै। ने टोला और के बात समाचार आर कहि मोहल्ला मे सभ ठीक है?
ठीक छै।
आऔर कहियो काम सभ भए गेल कपड़ा लत्ता सभ
काम एखन नहि भेल हन आब करब
हँ बर्तन भाड़ाँ माँजि लेब हमरा लगै आ पानि पड़त फेर सावन मे अभी टाईम छै। अभियएसँ कते पानि पड़ै छै। हमरो पानि पड़ै या एम्हरो बड्ड पानि पड़े छै। हँ एम्हरो बड गर्मी छै। पानि पड़ैय उमहरो? हँ एमहर तऽ पानि तऽ पानि गर्मियो छै। बड आ बकरी सभ आयल छै। घर के पीछा में चरे ले
अच्छा
हँ आहूँके गाँव मे गाय माल सभ यए अहूँके गाय माल है
हँ बहुत छै।
आहाँ नहि लेने छी राखब से ने गाय माल रखनाइ जरूरी रहै छै।
नहि लेने छियै। एखन हम सोचै छियै। लेब एगो
हँ लऽ लेब आ नहि तऽ लेब तऽ हमरेसँ लऽ लेब हमरो लग छै। हँ अपन भय अथी भाईजीके भेज देबै आबिक लऽ जेथिन
ठीक छै।
हँ कहियो आओर सभ तऽ
और सब ठीक छै
अहाँके बहिनके शादी भऽ गेल
नहि यइ एखन नहि भेलैहन
तऽ कहिया करबै विवाह करू हमरो आरके दियौ भोज भात
ठीक छै
तऽ अपन नैहरा नहि जाइ छी
लड़का तकियौ ने अहाँ तब ने
अच्छा हम
लड़का ताकि देबै बढ़िआँ तब ने करबै नहि तऽ एनाहितै केना कऽ लेबै
हँ एगो लड़का छै हम करे छियै ओकरा से बात तऽ बताबै छी
कऽ के बताउ तऽ हमरा तहन हम कहै छियै भाइजीके
हाँ ठीक छै हम ने ओ लड़का सँ बात कऽ कऽ हम अहाँके बताबै छी तऽ अहाँ बात कऽ लेबै एक बेर कहियौ आओर सब त हं हं बढ़िये घर परिवार सब बढ़िया एकदम बढ़िया लड़का छै घरो परिवार बड़ नीक छै ओकर
हँ ठीक छै बताउ तऽ कहिया बतायब सेहो कहब फोन करब
हँ कहै छी कटहर बहुते छै फड़ल लेबै
कने नीक देखबे जेहन लड़की छै तेहने लड़का देख
हँ हँ हँ किया नहि माङ्ग तांगर हम सभटा अपने बात करबै जे माङग ताङंग कनि ढङ्गसँ करै लए जतबे ओक अथी रहतै ततबे ने देतै नइ लड़का एना बड सुन्दर छै अहाँ बहिन के त हम नहि छी देखने हमाँ कनि ओकर अथी भेज दे फोटो त कनि हम अपनो देख लेबै ओर सबके देखब दाय देबै हँ कहियौ आओर सभ तऽ
अपना सभके मिथिलामे त दहेजे बर ले छै
अच्छा हँ ई तऽ छै अभी आइ काल्हि मांग बड्ड करै छै लोकके बेटियो बियाह करय लए सोचे पड़ै छै
अपना सबके मिथिलामे तऽ बुझिते छियै
हँ से तऽ मिथिलामे तऽ छेबे करै छै कहैत छै नहि लैत छै नहि लैत छै पर बड्ड लैत छै
ह ते दुआरे कनी नीक देखबै
हँ हँ नीके देखबै हँ किए नहि ओ जब अपन छै तऽ अपने नीके सँ नहि करबेबै आ कोनो एक दिन के थोड़े चाहे विियाह सब दिन कयल जाइ छै कि एके बेर कयल जाइ छै
ताहि दुआरे कनि बढ़िया भ जेतै जे हमहूँ क लेब त नीसचेन भ जायब
हँ त पलंगड़ी ओर लेलियै
न एखन न लेलियै लड़का मिलतै तब ने लेबै पलंग कुर्सी
नहि अगर लेब तऽ हमरा त बात क लेब हमरो भाायजी बनबै छथिन त ल लेब हँ
पहिले तऽ लड़का फिक्स हुअ दियऔ ने तब ने लेबे कुर्सी पल्गडी ट्रंक थारी बाटी
त ओहो मे कोनो दिक्कत नहि छै काम मतलब ई भ जायत हँ त धीरे धीरे लऽ क रखने जायत तऽ सही रहत
हँ
के घर दुआर बनल की नहि?
हँ हमर तऽ घर बनि गेल अछि। एगो बनि गेल अछि अखन। आओर तऽ पैसे नहि छै। जे एखन बनतै
कोनो नहि धीरे धीरे सभ भऽ जेतै हँ ओर अहाँके दियादनी सभ ठीक है ने? दियादनी के धिया पुता पढ़े है कि न?
सभ पढ़ै लिखैए।
अच्छा अहाँके केगो बौआ है अहाँके?
हमरा तीन गो बुच्ची य।
तीन गो बुचिये यै। अच्छा अहाँ के दियादिनी के?
हमर दियादिन के एगो बेटा य ओ
अच्छा बेटा बेटी छै, एगोना ह नीक छै। कोनो नहि एते नहि टेंशन लिअ धीरे धीरे सभके हेतै।
टेंशन नहि लै छियै। टेंशन लऽ कऽ की करबै।
हँ सही छै, नहि लिअ।
तीन गो बेटी छै। तऽ बेटियो लक्ष्मीए छै। से बुझियौ त उएह बेटी पढ़ लिख लेतै। सुन्दर बड़ घर मिल जेयतै। त उएह बेटी सँ सभचीज हेतै पूरा कि नहि
वएह बेटी फेर नाम
आइ काल्हि में अहाँके बेटा में बेटी में की फर्क छै। किछो नहि छै। तहन त पढ़ा लिखा खा दियौ त सभ चीज ठीके छै। जे बच्चा सभ नहि पढ़ै लिखै छै। तकरा सभके कनी दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ ई बात तऽ छै तऽ उएह कनि ध्यान देबै बौआ आर पर
के रहै छै हँ, ध्यान तऽ देने छियै, ट्यूशन इस्कुल लागल छै, पढ़ै तऽ छै एखन।
करे ले जा रहल छलियै, फेर हम कहलियै जे न, एते दिनके बाद फोन केलियै तऽ कनि आइ बतिया ले। छी अहूँ सभ।
अहाँ की कहबै जे नहि बतियेलहुँ हमरासँ तऽ?
हमहुँ सोचै छलियै बहुत दिन सँ अहाँके फोन करब लेकिन टाइम नहि मिलै छलै तऽ नहि करै छलहुँ।
आ हमरा पास अहाँक अथिए नहि छलै फोन नम्बर, ने जमा कऽ फोनो करतो।
अच्छा, आयब टाइम मिलत तऽ आयब एक दिन घर पर।
हँ आयब किए न आब एबे करब कुछो नीक अथी खान पीन बना कऽ राखब।
ठीक छै। आउ ने तऽ बनेबै ने की राखब बनाके बाजू
की बना माछ भात बना ले आओर कथी बना ले?
ठीक छै।
हँ
अपन सभके मिथिला के तऽ माछ भात नामी
हँ हँ हँ छै तऽ दुआरे तऽ कहली, माछ भात बना लेब।
ठीक छै। अहाँ आबऽ लागब ने तऽ हमरा अहाँ फोन कऽ देब। तब माछ भात बना क राखब
ठीक छै। आ भाइजी सभ कहिया आबै छथिन कि भाईजी सबी नहि एथि बड़का छोटका हमरा नहि नीक लागैए ओहिमे बड काँट रहै छै। त नहि होइत रहै छै खायल
अच्छा
हँ, हमरा छोटका नहि, बड़गे नीक लागैए। अच्छा से आयब तऽ हम अपने बता। दम तऽ हम अपने लऽ केऽ आयब हाट परसँ।
नहि नहि, लऽ कऽ तऽ नहिए आयब, हम अपने कीन कऽ अहाँकेँ बना कऽ राखब।
अच्छा, तऽ मधुबनीमे हाट ताट लगैत छै?
मधुबनी मे तऽ बाजारे छै। हाट के तऽ छोड़े दियौ बाजारे छै। बड़का का सभ दिन मधुबनी मे बाजार लगले रहै छै।
तऽ बाजार मे तऽ बड महग दयके यत
त आब से की करबै बाजार मे महग दै छै। त लोक खाय न छै। सभ चीज तऽ कीन के खाइते छै।
हँ तऽ नहि अगर नहि एते बुझेतै तऽ हम फेर लेने आयब हाटे परसँ आ बनायब सभ कोइ आराम सँ हँ आराम से बनायब खायब सभ आदमी कहियो आओर सभ तऽ देखै छियै आ बकरी सभी छै। बाइि जेने घरके पीछा मे एते डिरियाइत छै। छै, की कहू बड परेशान केने ई टोल के लोक सभ
दए दियौ आब खेत पथार छै। त की करबै बनबे करतै
जे की कहू अंगना घर घुस जाइया हरेक चीज के ऐठ कऽ दया य बकरी आ ओहिसँ कनी बहुत परेशान छीये अपने कोई रहै ने छै।
आब की करबै नीमू धन छियै त ओकरा मारलो न जाइ छै। जे चलू मार
न न ओकरा केना मारियौ त बान्हे वाली आर के गलती रहै छै। जे छोड़ि दै छै। ओनाहिते हू हँ तब ओ आब की करियी आब छियै तऽ आब सभकिछु बर्दाश्त कऽ कऽ चलऽ पड़ैत छै।
तब अहाँ के बहिन सभ कत य?
बहिन सभ, सभ तऽ अपन अपन घर में लागल छै।
सभके बिआह दान भऽ गेल छै?
तीन गो बहिन के तऽ भऽ गेल छै। बिहाराह बस इह हम हमर एगो आओर बहिन छियै तऽ ओ बहिन तऽ अपन काम करै छै। तऽ ओ बहिन बाहरे रहै छै। कामसँ आ हमहहुँ अभी आयल छी अप एतऽ। हमरो काम यए कॉलेजके से कॉलेजके काम करबै लए
अच्छा नाम ताम लिखा गेल अहाँके?
नहि नहि नामे दिया तऽ छियै रुकल। दूर आइ डेट निकलतै काल्हि डेट निकलतै करैत करैत तऽ हमरा खूब पेड़ नहि यऽ सरकारके की बुझइ पड़ैत छै। तब
लिखाइए जेतै हँ एहिसभ काममे तऽ दौड़ बरहा करैए पड़ै छै।
हँ बड्ड दौड़ बड़हा करय पड़ै छै। एहिपर से हमर आधारो कार्ड मे अथी सब गलत आ भऽ गेल
बड़ एहि सभमे तऽ दौड़ि बढ़हा करबे पड़ै छै। तबे होइ छै। देखियौ कोनो काममे जाबे दौड़बै नहि जाबै करबै मेहनत नहि करबै तऽ आबे नहि होइ छै। बुझलियै ला घबरायके नहि छै। अपन कऽ लै के छै। कनि लेटे लगतै तऽ लेटे कनि सेटे कोइ बात नहि छै। करब काम
हँ नहि करबे करब आ पढ़ाइयो लिखाइयो केना छोड़ि दियै। आ तऽ इम्हर लाइनो नहि छै।
ठीक के बड्ड जरूरी रहै छै। ताहिमे अपना मिथिलामे तऽ बुझिते छियै पढ़ल लोक नहि छै। तऽ किछो नहि छै। बुझलियै?
छै, हँ ई बात तऽ छै। ता लए अपने हम सोचै छी जे नहि
पढ़ लिख ले छै तऽ अपना पर उठ के छै, अपना पैर पर खड़ा हो जे। तै लड़का लड़की मे आब लोक नहि फरक बुझै छै। किछोके खाली पैसा लगबियो बच्चा सब के पढ़बियो लिखबियो तऽ अपने भविष्य
हँ हँ हँ हँ हँ ताहि लए उएह पढ़ाइएके पीछ अथी भेलए छै सोचै छी पढ़ि लिख लिअ अपन बिना पढ़ले लोक के नहि गुजारा होय बला छै आइ तऽ एते गर्मी छै आइ पर सँ लेन